बोलिए
ह नहि ही य
कोल्ड्रिंक कहाँ हुआ
ह कबे स कर
कब छै कव छै चार बजे छै
नहि हम मतलब सुबाइसँ करै हियै लेकिन नहि उठबैखिन
सुबही से करबे तऽ सुबह मे भी तऽ हमर नेट खुलले रहै छै चार्ज लगे नहि रहियै
बोलै कि जिनका टास्क पूरा हो लै छै तऽ हुनका फोन करबै तऽ हुनकासँ नहि होतै
हँ हुनको से भऽ जयत की हुनको से भऽ जेत हमरो टास्क तऽ कम्प्लीटे छै पहिला ह बहुत टाइम पहिले कम्प्लीट तैयौ कते टास्क पूरा करा रहल छै ठए पेमेन्ट
हँ अहाँके कतेक पेमेंट आयत बर
नओ सए छियासठ रुपआ
नौ से छियासी न हमे हम तऽ इधर हम नहि हम नहि करै रहियै इधरे मतलब इधरे से मतलब करे लगलिय बइलेंस उलेंस नहि ने रहै
हम भी तऽ पहिले बार ही केलियै हन
हँ
हू
की कर रहलियै अभी
अभी खाना बनबे जेबै ओर कथी करबै कथी कहै छै दोसर टास्क हमर आभी तक नहि एलै य पेमेन्ट
नहि अहाँ के टाइपिंग वला भी तक नहि भेजलक
आहा आहा टाइपिंग वला टास्क भेजलक है कहाँ हमरा
तो स हमरा हमर ग्रुप मतलब हमरा इधर के जितना ह के ओकरा के तऽ आ गेले सब ग्रुप वाला मतलब टाइप पिंग बला
हन कतऽ आ गेलै हन टाइपिंग वला तऽ बीस टा अस्वीकृत भऽ गेलै सही लिख दै छै टाइपिंग कऽ दै छै आ सबमिट केलाके बाद न गलत भऽ जाइ छै फेर बीस टा एयलै तऽ तीन चार कुत्ता बनेलकै आर ओऐसे छै रखल
चल है ने
हँ आ कतेक लड़की तऽ सही सही टाइप पिंग बला टास्क समिट क देलकै केतेक पेमेंट रुक्ल छै तऽ कतेक के
की दय से टास्क फोन करे हियै तऽ फोन नहि लगे के कट जायके ग्रीन वाला पूरा हो जायके तऽ ओहिस बैलेंस मतलब पेमेंट नहि ने एतेय
कथी पेमेंट रै ह
जैसे अहाँके हम फोन करै छियै कबसे सुबाइसे करैत रहियै फोन करैत रहियै कटि जाइत रहै लगै नहि रहै कटि जाइ रहै लगैत रहै लेकिन ओ ग्रीनवला जे कि ने ओ पूरा होय गेल रहै
टाक्स मतलब क्वस्चन आइ गेल रहे
ओ नहि बोइल रहलियै बोल रहलियै कि जइसे ना अहाँके फोन करै छियै ने तऽ मतलब उ फोन नहि लगैत रहै केकरो नेटे नहि खुल्ला रहै रहै केकरो किछु नहि खुल्ला रहै रहै तऽ फिर हमर ने ओ ग्रीनवला ऊपर नहि रहै छै बॉक्स ओ पूरा होयल जाइ रहै ने
अपने यहाँप ग्रीन वाला बॉक्स थोड़े ने पूरा हेतै
बात करबै दस मिनट तभियए ने अहाँके पुरत
बात केेला के बाद कोश्चन च ना आबे छै कते मिनट बात के लियै कोई अपमान जेनक बात हेह मौन रहै ई सब सब सवाल गिरै छै तब ने मैन होलै
हँ तऽ ओ ऐसे बात नहि होतै जीरो मिनट रहतै उकामे पेमेंट तऽ नहिे ने आइत
की पता हमे तऽ वैसे अंठावन गो कहेके कम्प्लीट करलियै सिं कर गेलाक के बाद लेकिन लेकिन हकीकत में गिनती भेलै पैंतीस टाट्के
आ हम न मतलब पर्सनली मैसेज नहि करैहे ऐसे बस फोन लगाक कर देखेै करके
आँ ओना डायरेक्टली करबै तऽ कोइ नहि उठेत ग्रुपमे फोन कऽ के कहे पड़त कि हँ स अ आहाँ हमरा दस मिनट दिअ अपन कार्य प क
कारिए पे केेलिये
तब आ अहाँ से बात करत बेगूसराय से बोल रहल छी के आंहा
बौइल लहलियै
बऱौनी स बरौनी बेगूयेसराय स्टेशन स दूर कुछ दूर पछेबे करतै जानबै नै
तऽ हम बेगूसराय हम बेगूसराय जानै हीयै न
हँ बेगूस सरायस आगे छै बरौनी न्यू बरौनी बरौनी जक्सन
हम जैक्सन मे रहै यै
हमरा आरके टोला पर घर छै सैदपुर तऽ सैदपुरसँ आबै छियै बेगूसराय आँय
मञ्जू
मंझौल ने मंझौल से आर आठ किलोमीटर एबै तब हमर मायका छै आ कथी कह छै अहाँ के बरौनी होल तिल तिलरेघ तिलरथ मछवाड़ा की कहां सब होइत आबै छीयै साठा तब हमर ससुराल छै
बरौ
हँ उऐसे मायक आमे हमे तऽ बेगूसराय स्टेशन पकड़ै हियै तऽ एके दू स्टेशन आगै छै अहाँके घर आर मार्केटमे यै अहाँके घर ने हेलो हेलो